हेलो हेलो
हेलो त आय के अपन सबके टॉपिक छै वातावरण अहाँके की लागैया वातावरणसँ
ह
अहाँके वातावरण के बारे मे कि की लागेय अहाँके किछु अहाँ अपन मोन के बताबु
हमु वातावरण पे की बाजू पहिले अहाँ बताबू अहाँ की लागै या
हमरा त लागयै कि पहिलुका वातावरण के मुताबिक आब के वातावरण बहुत खराब भेल जा रहल यै जेनाकि बहुत के इस तरह स जे चिज़ मे आहा देख लियौ जेना कीआब लड़कि के किओ सब बाहर जाय छै त ओतेक खुल खुल के नहि जा पाबे छै छै या नहि त एहने बहुत सारा दिक्कत होइ रहै छै जेहिमे कोनो भी सुधार करय के चाही लेकिन जे ओतेक नहि भ पाबै छै तऽ ई सब कनि ठीक होय के चाही अहाँके की लागेया एहि बारे मे
ह बात अहा सही बाजै छी
हँ हँ बाजू
हेलो
हँ हँ बाजू
नेटवर्क नहि आ रह अछि नेटवर्क नहि आ रहली याँ
आ वातावरण के हिसाब से त हम की कहू हमरा त लागै या की जे
वातावरण तऽ खराब भ रहलै ह सब कम्पनी फैक्ट्री ई सब छै एकर कारण बहुत प्रदूषण भऽ गेलै वातावरण मे
जी जी बिलकुल सही कहलु अहाँ क वातावरण मे आइ काइल बहुत जादा धूल सब होइ छै हँ हँ बाजू '
बेहोस सब धुल से होय छै
धूल सब होइ छै कैलेकी एते सारा कम्पनी फैक्ट्री सब बना लेलखिन हन पहिलुका जमानामे एना नहि होइ छलै पहिलुका आदमी बहुत चीज आदमी जेनाकि।
अ पानि ने दूषित भए गेलै पानि दूषित भए गेल पानि आवाज उ सुतल ऐ सुन केना भऽ गेलै
नहि हम कहैत छी जेनाहिते पहिलुका वातावरणमे एते गाड़ी घोड़ा सब नय रहै छै छलै जेकरा कारण एते धूल नय होइ छलै धूल नय होइ छलै तऽ एते आदमी क धूल के कारण कते आदमी के कते बीमारी भऽ जाइ छै तऽ हम से कहै छी जे ओ धूल पहिलुका आदमी सब कनि साइकिल चलाबै छलखिन कन दूर जतऽ जायके रहै छलखिन पैरे से चेल जाइ छलखिन आबक आदमी एते नीक नहि छै हुनका सबके बहुत आसकेत होइ छै से कहै छै अहाँके एहि पर कथी विचार
हँ सही यै बात तऽ आहा सही बाजै छी
ह
मेन एकर जरिया फैक्ट्ररी और उ घोड़ा गाड़ी सब जेकर कारण एते प्रदूषण बढेत छै इ इ कहथिन मरद जात छै
जी जी बिलकुल सही कहलहो अहाँ
न बाजू असी बदल कर
नहि नहि हम कहलहु बिलकुल सही कहलहु अहाँ जे एकर सबसँ मेन जरिया छै घोड़ा गाड़ी। और फेर की कहै छै एते सारा की कहै छै इंडस्ट्री सब। लेकिन इहो बात छै जे उएह इंडस्ट्री टी सबसँ अपन सबके वातावरण मे एहन बहु चीज छलै जे पहिले नहि भऽ पाबै छलै। से आब ओकर कारण बहुत सुविधाओ हमरा सबके मिललै लेकिन इएहे छै कारण दूषित होइ छै आओर दूषित के कारण वातावरण मे एहन
आँय
की कहलियै
हू कोन चीज सबमे अहाँके सुझाव मिलै फै्ट्री के द्वारा
सुविधा मिललै एना बहुत सारा चीज छै जेकरा कारण अपना सबके सुविधा मिललै। कोनो भी चीज याता याते ' हँ ठीक छै ओकरा कारण ओ होइ छै पॉल्यूशन होइ छै गन्दगी होइ छै यातायात के कारण लेकिन ओकरे कारण हमसभ जल्दी पहुँचो सकै छी जगह पर पहुच जाइ छै हेलो हँ हँ हमरा बात सुनाै है अहाँ बाजू हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हँ हम साह केह रहल छले जे हेलो
हँ
हँ तऽ हम सह कहि रहल छलहु हँ सएह हम कहि रहल छलहुँ जे एहन बहुत चीज छै जेके कारण
हेलो